हँ तऽ आइ के हमर सबके टॉपिक छै रक्षाबंधन रक्षाबन्धन तऽ एकदम बहुत नीक त्यौहार छै जेकि भाय बहिनमे मनाएल जाइ छै तू राख की लागै छोउ
हमरा मुताबिक तऽ रक्ष- -क्षा बंधन भारत के एक मतलब अत्यंत एहन त्यौहार छौ जे पवित्र आओर लोकप्रिय मानल जाइ छै ई मतलब भाइ बहिनक के प्रेम आ भाइ बहिनक के एक दोसर पर विश्वास सुरक्षा स के सम्बन्ध के प्रतीक छै मतलब एहि दिन जे छै से सब भाइ बहिन की करै छै से अ-एक दोसर के साथ ई त्यौहार के मनबै छै बहिन अपन भाय के कलाई पर राखी बांधै छै आओर भाय जे छै से बहिनक के ई वचन दै छै की हम तोरा जिन्दगी भरि ई रक्षा करबहु
हँ जेनाक तू बहुत सही कहली जे बहि भाय के बीच मे हय जेनाकि हमरो याद छै हमर तऽ अपन भाय नहि छथिन लेकिन ह हमहुँ बहुत रक्ष रक्षा बंधन मनाबै मे हमरा बहुत खुशी होइया हम हर भाय के हाथ पर कलाई पर राख- -खी बांधनाई हुनका आरती केनाइ हुनका मिठाइ खुएनाइ हुनका ठाइ पूजन खुआबै छै तहन ओहो वापिस मे हमरा आबे छथिन ई सब बहुत नीक लागे या इएहे बहाने रंग रंग के मिठाई खाय ले मिले छै आ रक्षोबंधन से पहिले जहन ओ राखी के हमस खरीदत जाइ छी तहन जे रंग बिरङंगा राख में से चुइन के जे ले छी हमरा ओ सब बहुत नीक लागैय ओहिमेसँ अपन मन पसन्दीदा राखी चुनू अपन भाय ल ईसभ बहुत नीक चीज लागैए हमरा अहाँ बताबु
हँ ई तऽ छै जेनाकि हम हमरा लागैए जे ई जे त्यौहार छै से मतलब खाली ई नहि छै कि खूनके रिश्ता यऽ हमरा एकरासँ तऽ मनायब या ओकरे तक सीमित राखब ई मतलब प्रेमके रिश्ता छै सम्मानके रिश्ता छै अपनत्व के रिश्ता छै अगर अप अगर अहाँके लागैए जे ई आदमीसँ हमरा अपत्व यए ई मतलब एहन मतलब तऽ ओकरा सङ्गे अहाँ ई त्यौहार मना सकै छी मतलब ई एगो सिर्फ एगो धार्मिक पर्व नहि मानल जाइत छै बल्कि सं भारतीय संस्कृतिमे एकरा बहुत मूल्य प्रतीक मानल गेलै ह
जेक आ सही कहलै सही कहलियै ई बस एगो जरूरी नहि छै कि जेना केओ भी हमरा तऽ जते लागै या रक्षा बंधन केवल एगो भाय बहिन के त्योहार नहि ई एगो रक्षा सूत्र और एहन त्योहार छै जे आदमी अपन कोनो भी एहन आदमी के कऽ सकैय किनको भी बन्हि सकै छथिन रक्षा बंधन के उ धागा जे हुनकर सुरक्षा करी प्रेम करी हुनका हुनका सुरक्षा करी हुनकर जरूरत पर हुनकर साथ दी सह होय छै हमरा ख्याल से तऽ रक्षा बंधन जाहिमे आदमी सब एक दोसर पर एते विश्वास करे छै ई सब खाली एगो पारम्परिक त्यौहार नहि छै ई सब एगो बहुत नीक आदमी के एक दोसरसँ जोड़ कऽ रखै के एगो नीक जरिया छै
ह्म ई तऽ सही कहलियै अहाँके बुझल यए जे रक्षाबन्धनके त्यौहार कहिया मनायल जाइत छै कोन महीनामे मनायल जाइत छै
नहि हमरा तऽ ई नहि मालूम य कोन महीना मे मनायल जाइत छै हमरा सबके तऽ जखन घर मे बतायल जाइ छै क लै छियै अहाँ बताबु
देखियौ रक्षाबन्धन के जे त्यौहार छै से मतलब हिन्दू पंचांग जे अपन सबके छै ओहिके अनुसार श्रावण मास के जे पूर्णिमा अबै छै ने से सावन मास के जे पूर्णिमा अबै छै उएहमे मनायल जाइ छै आ मतलब ई र ओना देखियौ तऽ अगर इंग्लिश कैलेंडर के एकॉर्डिंग देखऽ चबे त ज्यदातर ई अगस्त के महीना मे मनायल छै और बताउ जे रक्षा बंधन केना केना मनबै छीयै की की तरीका से मनबे यहाँ के पता अय
हँ हँ बिलकुल सही कहल यऽ अहाँके ई मालूम यए कि हम तऽ एगो कथा महाभारत मे इहो लिखल छलै जे सब जेना अहाँ द्रॉप पति और कृष्णा के कहानी सुनने छी कि नहि महाभारत वाला जेकर ना राक्षा हँ तऽ हम बताबे छी ने पूरा कृष्ण भगवाने के एक बेर उंगली कटि गेल छलै तहन द्रौपदी की केने छलखिन शायद अपन दुपट्टा या किछो फाड़ि के हुनका बन्धने छलखिन तखन से शायद ई चालू भेल छलै हमरा जते लागय ओते नीक से तऽ हमरा नहि बुझल या लेकिन हमरा इहे लागे छले आओर जेनाकि इहो देखियौ जेना महाभारतमे भेल छलै जहन द्रौपदीे के करोपर विश्वास नहि छलै तखन ओ कृष्णके बजेने छलखिन हुनकर चिर हरणक तऽ इएह तऽ होइ छै विश्वास तऽ ई विश्वासेके छै पर्
आ अहाँके बुझल ये ई कथा जे अहाँ कहलियै से तऽ सहिेये छै होमे ओर कथा सुनने छियै ओहिमे हम सुनने छियै रानी कर्णावती छले एगो आ हुमायू अकबर के बाप हुमायू के नाम तऽ सुननेहे हेबे ओकर नाम ओकर सुनने रहियै जे ओकरो दुनू के बीच मे एहन कोनो एगो कहे छै जे मतलब हादसा भेल रहे जाहिके कारण मतलब कनि बनायल जाय छै से रक्षा बंधन बताउ हम कोन कहानी छै
अच्छा अच्छा होइ छै देखियऔ रंग बिरंग कहाइ छै
अ ओहि दिन मतलब चित्तौर के एगो रानी रहे कर्णावती ओकरा कहै छै कि मुगल सम्राट जे हुमायू रहे ने से ओ की भेजलक अ जे उ ओ कर्णावती हमायू के जे हमरा मदद करूकनी ओ रति खी भेज कऽ अपना ले मदद के अथी मांगने रहे गुहार केने रहहि ओकरासँ तऽ हुमायू जे छै से ओकरा बहुत मदद करैके कोशिश केने रहै तऽ इहो एगो कथा जे छै से जुड़ल छै अपन
अच्छा छै तऽ बहुत नीक कथा छै जे क हमरा सुनि कऽ बहुत नीक लागल आ सबस ज्यादा ओ राखी रक्षा बंधन से पहिले ओ जे थाली अपना सब बनाबे छियै रक्षा बंधन करै लए अपन भाई के लेल एगो थारी लेनइ थारी के सजेनाइ ओहिमे फूल अक्षत चन्दन सिन्दूर सब जे नीक से राखी मिठाई रंग बिरंगा मिठाई राखी के चक्कर में एते नीक से मिठ ठाइयो सब खाय ले मिले या अपना सबके तऽ ओ थाली जे सजाबे छिये ओकर बाद जहन भाय लगन इ थाली लोक क आ बाद जे आरती सब करै छियै से सब बड्ड नीक लागै छै ने
ई बात तऽ छै नीक तऽ खूब लागै छै तां एनाहिते थोड़े मतलब जे छै जे रक्षाबंधन के एगो बहुत धार्मिक त्यौहार मानल जाइ छै ई जे छै रक्षाबंधन से बहुत अलग अलग राज्य मे मनाएल जाइ छै जेना उत्तर भारतमे कहै छै जे एकरा बहुत उत्साहसँ मनबै छै उत्तर भारतके लोक रक्षाबंधनके मतलब जेना राजस्थान मे जे ब्राह्मण सब होइ छै सेहो सब सब राखी बंधबै छै आ ओकरा ओ सब कहै राम राखी रामजी के नाम राखी बन्धे छै ओ सब आ कहै छै एकरा राम राखी आ महाराष्ट्र के जे लोग छै से सब एक नारियल पूर्णिमा के नामसँ मनायल जाइ छै ओ सब नारियल मे राखी बन्धै छै धा- कऽ दै छै से सब कऽ कऽ ओत के लोक मनबै छै आ दक्षिण भारत के लोक जे छै से सब ई राखी के मनबै छै ओकरा की कहै छै पता है अहाँके अभी अभीतम नामसँ ओकरा मनायल जाइ छै तऽ दक्षिण भारतमे तैं हम कहै छी जे अ- -जे छै से एकर बहुत महत्व छै दोसर दोसर जगह पर आरों
हूँ जी कि अहाँ बहुत सही कहलियै से ई म-ई पर्वे के बहुत महत्व छै रक्षाबंधन एगो बस नाम के ओ नहि छै पर्व जे मनाबैत छै ई मे बहुत प्रेम स्नेह सब बहुत जुड़ल रहै छै आदमी के अपन भाय से उम्मीद रहै छै अपन हर बहिन के उम्मीद रहै छै ओ राखी के साथ हर बहिन एगो उम्मीद बानहे छथिन अपन भाय के कलाई पर जे हाँ हमरा जखनो जरूरत पड़त अहाँ हमरा साथ रहब अहाँ हमरा मदद करब इह सब आओर सबस तऽ नीक लागै छै जहन भाय पैर छुए छथिन अपन बहिनकके जेकि बताबै छथि छथिन ओसभ हाँ एहन जरूरी नहि छै कि की जे केओ ककरो पैर छु लेलकै तऽ छोट बड़का भऽ गेलै कखनो भाय सभ पैर छुएै छथिन अपन बहिनके ईसभ बड़ नीक लागै छै
हूँ ई बातऽ अहाँ सही कहलियै आ इहो अहाँ देखै छियै जे आइ काल्हि कतऽ कतऽ लोक रहै छै बहिन कतहु रहल भाय कतहु कतहु रहल लेकिन भाय बहिनके जे प्रेम छै ओहिके कारण बहिन सब अपन राखी भेजनाइ नहि बिसरत आ चाहे भाय कतहु किया नहि रहैया भाइ बिसैर जेताह कॉल करनाइ किछु करनाइ लेकिन बहिन सब अपन राखी भेजेके कर्तव्य जरूर निभबै छै आ ओहिके बाद जखन राखी चलि गेल तऽ भाय ओहि राखी बानधलक ओहिके दिन चाहे बहिन अपना हाथे से किया न बान्हि नहि बान्हि पाबै लेकिन कोनो न कोनो जरिया अपन राखी भेजायै दैय छै भाय सब लंग इहो सब देख देखल जाइ छै जे केना एगो भाय बहिन के बीच मे प्रेम के एगो मतलब रिश्ता रहै छै जे मतलब बच्चा सब सत्संग रहलै आ ओहिके बाद फेर धीरे धीरे केना परिस्थिति मे अथी होइतै लेकिन के अनुकूल भेल जाइ छै न
बिल्कुल सही कहलियै अहाँ भाइ के आ आब तऽ एते जरिया भऽ गेलै जे बहिन सब पहिले दिक्कत होइ छलै केना पहिलका आदमी सब कते परिश्रमसँ भेजै छलखिन अपन राखी कुरियरसँ करै छलखिन आब तऽ तखनो कनि सुविधा भ गेलै हन कनि ई ऑनलाइन के त दु्वारे कनी ठीक छै नहि तऽ पहिलुका बहिन सब तऽ और एकदम परिश्रमी रहै छलखिन कुुरीयर से भेजबाबै छलखिन अपन भाय ले कतबो दूर रहै भाय ह जाय मे चारि दिन पांच दिन लागे ओहि से पहिले उ भेजवाबे छै छलखिन जे टाइम से हमर भाइ के हाथ बहीन लग बंध जाय राखी हमर रक्षा सूत्र और हमर दुन्नू के रिश्ता एनाहिते कायम रहै तऽ तऽ चलू ठीक छै हँ बादमे बात करै छी राखै छी